हेलो
केहेन हाल चाल छै बहिन
बस बढ़िया छियै
आउ मेहमान जी कत - कतेय छै
मेहमान जी अभिये एलखिन हन ऑफिस से
हुआ छा गेलखिन
हँ आय तनी बड़ा लेट एलखिन तऽ उहै हमरा कहलखिन जे लेटल छियै तऽ तनि कुछ खिलाउ पिलाउ
अच्छऽ का केहन मने अ ओ ओ ओम्हरो बरे पा - पानी बुनी पड़ै छै की
हँ बरा बुनी पड़े हय एते बरसाइत एते बरसाइत जे की बताउ
यै की कहो बहिन इम्हरो बहुत बड पानी पड़ रहल छै जेना साँझी से शुरू भेल छै से अभी तक पड पढ़िये रहल छै।
अहाँ आर केँ।
हँ आ ओते जे गरजै छै की मत कहु खूब बिजली उजली चटकै छै
से तऽ बरसात बुन्नी म तऽ बड़ा परेशानी भैऽ जाइ छै तेना करै छै अन्दर बाहर जदातर काम तऽ अपना आरके बाहरे केँ हो जाइ छै। कुछो भी काम होल। तऽ बाहर जाइ केँ छै ई सब चीज मे तऽ आऔरो मतलब हाथ गोर सब बन्धा जाइ छैय।
सही कहलो बहिन आ जेना देख होने। हमरा आर केँ तो अलगे एगो दुख छै कि इ मौसम खतम भऽ रहल छै आओर हमे अभी तक मन भर आमो नऽ खेले छियै।
बताउ हे। हमरा नय बतेती रहे हम अपन बगीचा से आम उम सब तोड़ तड़िक अहाँ कऽ भेजेती रहे।
आय बहिन तऽ अहाँ केँ बगीचा मे फरल छै की आम।
अ
आब बिकेरने आउ आम अमरूद ई सब खूब होइ छै बोलती रै
अहाँकेँ बगीचा मे तऽ जामीन जामुनो आर रहल छलै नऽ पेरवा छै अ की मैया।
सब होइ छै अमरूद लीची सब होइ छै बिहार केँ लेल।
बताउ तऽ ई तो हमरा आरके मालूमे नय छलै तऽ सुनू ने बहिन जेना अगर जे अगर अहाँकेँ गाछी मऽ आम अभियो छै। तो हमरा आरके एका आदो दू किलो तोड़वा केँ भााय लगे भिजवा देती हन
हाय यै अभी तऽ हम अहाँकेँ दइये देब ओकर दुःख नय है दुःख ई बात केँ भेल हमरा जे अचार। चार आहाँकेँ बनबै लेल देती रहै तनी समय कऽ अगर हमरा पता चैल जायइ रहै। तऽ हम अहाँके जरूर हे ने समय से अचार उचार बना लेती रहै तनी बढ़िया रह फेर साल मे एक बार जकर मौसम अबे छै ओहे मे अहां के आम के चट नी खाइ छै खटाइ बनबेके हैय
तऽ ओकर जे सुखोतो त ओ बनवा के रखल जाइत छै
तऽ साल मे एक बार अबै छै अभी तऽ हमरा आर के ने आमठ बनाल जाइ छैय आमठ समझै छ आम पापड़
हँ हँ अरे देखू हमरा आरके जानै छियै हमरा बढ़ दिन से रहल छल मन रहल छलए हाँ से गप करैके लेकिन हमरा आरके समैए नय भेटा रहल छलै आ देखु जेना गप कर लेतियए हल हमे अहाँ से त हमरा आर के आम मिल जायत ह
तऽ एते व्यस्त आ चल त जीवन दिनचरय ही एते व्यस्त भए गेलै हन ने जे यहाँ घरे में अपने चीज में उलझल रहे छी
हँ अ जेना इ पानियो पानियो बुनी के दिन म ने लगे छै की दिनो छोट भए जाय छै
हँ बड़ा दिन छोट लागत खाली घरे के काम मे उलझल रहि जाउ
हँ आ कामो किछु नय छै बस खाली जे भींगल कपड़ा के सुखाबे के काम रहे छै धुप आबै तऽ दौड़ के लेके जाउ छत पर तन कनिक देरी मे फिर पानी बुनी के मौसम कर दै छै फिर
एकदम ई त ई त अभी की बोलू ई काम छै कि दुखी के चीज छै समझे मे नय आबे
तऽ एकटा ई अलगे काम बढ़ल रहै छै
बढ़ दुखी क दै छै मतलब बरसात बुन्नीमे चलू ठीक है आ रोज बला कपड़ा आर बढ़िआं से सूख जाइ छै सुख जाइ छै लेकिन जहिया अर तोषक आर धो दियऔ या ऐकर खोली धो दियो रअ आंहा चदर उदर धो धो दिऔ ओइ दिन कते तकलीफ हो जाइ छै पलट पलट कऽ हम तऽ की बताउ हम तऽ पलट पलट केऽ करू हँ एक बार सुख जाय तऽ फेरु आँ
भगवानो के लगै छै कि जेना ओ ओहो देखते रहै छथिन कि जेना आज हिनकर घर मे अ मोट कपड़ा धोवल छै तो आज पानी बुनी के दिन कर दो धूप एकदम
अहे ठीक छै ने भगवानो के इहो सब चीज चलू ठीक छै अपना अर तर मतलब ओते जादा देखियौ ई ई सब ने एक्सरसाइज भए गेलै व्यायाम के अपना आरके जरूरी नय छै भागि कऽ छत पर जो फेरो भाग कऽ नीचे आ सीढ़ी पर से तनि मोटगर के आदमी सब भेल तऽ तीन बार चार बेर भगवान तनि ऊपर नीचे पहुँचा देलन तऽ चलू ठीक हइ तनि ओकर आरके मोटाफा तनि कम भए जेतै हँ हमरा अहाँके की जरूरी य ईसभ चीजके बताउ तऽ आ
त पाइ खर्च करै क
फालतू के पैसा के बर्बादी ई सब होइ छै ओरसे जतै है अपन तीन चारि बेर अप्पन बरसात में होते तऽ ऊपर ह धूप एले चलो भागो भागो आ गेलै हन तऽ तनी रौद में सुखा दियए हे रौद भए गेलै हन तऽ ओहि में सुखा दियै र ह चल चलो बरसात भेलै बुन्नी भए रहल ह तऽ चल सभी लऽ के नीचे भागू
सही कहल से कि एहिही में तऽ दिन कट जाइ छै। जेनक क दुपहर दुपहर में कनिक आंखो लगे छै। ने तऽ ध्यान लगल रहे छै। जेना बादल गरजत चाहे कनिक बूँद पड़ै छै। तऽ बस दौड़के नींद खुलि जाइ छै। उठि कऽ फिर दौड़ उठकऽ
की करली जानै छी बच्चा बुतरु आर के अढ़ा देली काम ल लेल देख बौआ अगर जे बरसात होतौ बुन्नी पड़लो अगर तनिको धू ढ कहीं सऽ अगर बादल गरज लो हमरा तोरा बता दै के हौ जे मम्मी बरसाय होय बाला है उचजा आ नहि तऽ अपने जााक केनाो खीच खांच कऽ अप्पन कड़ा उतारि ले के ओ
कैसनो जाक उतार उतार के लिअ।
तऽ एते मेहनत सऽ अहाँ धोउ एते मेहनत से अहाँ पसारू आ तनि क गलती। के वजह से कते बड़ा मतलब एक तरह से नुकसाने ने भए जाइ छै। फेर कहाँ पसारू कहाँ पसारू घोर के अन्दर केना सुख ह बताउ पत पर्ण सुखा जा छै।
न नहि ओ महकियौ महक। हो जाइ छै। गुमसइन मके लगै छै। बाप रे बाप तब घरवो कमक जाइ छै। बहिन कमरवो सभ
कधा होइ छै।
आओर बताउ अहाँ की कर रहल छीयै एहिबेर
की की दुःख बताउर बतइयो नओ बाजि रहल छै आ अभी हमर ई आयल छथिन।
हा
आ इ हमरा कहि रहलखिन हन जे हमरा चाय आ पकौड़ा नास्ता करा अब हम खाना बनै कि नाश्ता बनैएै। बताउ तऽ
आ ई बेर अभी जे चाय पकोड़ा खेथिन। मेहमान तऽ फिर कखनी भोजन पानी फिर कखनी होइत पाण्डी जी के
ओह ने भजन प की करथिन एगारह बारह बजे छै। तब हम में से तबह एक बजे डेढ़ बजे बुझलियै। हिनका की य ओ तऽ खेथिन आ सुतथिन। लेकिन हमरा न मतलब राति के राति होतै आ बिहान के बिहान होते सुबह क सवेरा भोर भए जेते से हमरा पतो न चलते
मने अपने सभ के विदेशी विदेशी टाइम टेबल पर जी रहल छथिन। ने अपने सभ
एने समझ लियौ क भारत अ की विदेश। भारत वाला सभ विदेशी दिनचर्या अपनाव ले हम विदेशी बला सभ भारतीय तन जन अपना छै।
कोइ बात नय छै बहिन जेना ए आर मे भी देखू तऽ एकटा एहू फायदा होवै छै कि अहाँ के चौकीदारी के पाइ बच जाइ छै
इहो बड़ा बात कहलियै अहाँ।
सही कहलौं ने हम्मे।
एकदमे सही कहलौं हमरा आरके आर अड़ोसो पड़ोसो बला तनि पड़ोसियो आर चाची ऊची छथिन सबर खुश हो जाइ छथिन जे हँ ठीक है अहाँ जग रहै छी तऽ हमरा आरके कोनो च दुःख चिन्तामे होइ छै जनेै छियै कियेकी आब अभी हमरा आरके हँ नय आ ई बड़ा अभी समय छै बहिन अभी की भेलै हन न जे हमरा आर के खूब मतलब चोरी चकारी सब चलि रहल हय आ सब जानल पहचानल हय दिन मे पुलिस आक चोरके पकड़ि के लए के गेलै ने आ बूझबै चोर की चोर पढ़ल लिखल चोर सब नौजवान इंजीनियर कोइ डॉक्टरी करै छै कोइ सी ए करै छै कोइ ग्रेजुएशन कऽ रहल छै
ई अपन जरूरत पूरा करे के बताउ तऽ
अइसन सब बच्चा सब
ई जानै छियै सखी ई बहिन ई सब से जे होवे छै ने ई सब खाली नशा उसा के खूडापाति दिमाग के मार छै
एकदम सही कहलि एकदम सही पकड़लियै हन आओर को कोइ एमे कोइ दूमत नय छै इहे बाते छै एकर आरके मतलब आधा के बिगड़ि गेल छलै ने जेकरा आर के पते नय चलै छै कोन घर परिवार केहन आदमी की होइ हय इंसानियत केना की केकरो आँखि आजकल न दू पैसा लोक कमबै हय केते मुश्किल से कमबै हम आ से ई आर आ चोरीयो करै बला की बेटा ते दोस्त बतेब आब ओ घर मे घुसि जाय तऽ ओकरा पता हय जे केन्ने कहाँ रखल छै विश्वास पात्र आदमी ओकरा पतो रहै कि घर मे आइ केते आदमी छै
तऽ
तऽ अपन आसानी से ओ अपन ओकरा तऽ आसान भेलै ने अपन सब चीज पता छै ऐतै एक घंटा मे सारा काम क्रिया करके चलि जेतै
आ बहिन एकटा क्राइम पेट्रोल मे हम हम देखले छलियै की एक एकटा मतलब एकटा घर मे माय आ दूगो बेटी रहै छलै। आ ओकरा घर मे चार गो पांच गो डकैत घुस गेलै आ डकैत की रहल बहिन जे दूध वाला पेपर वाला धोबि जे हमेशा ओकरा घर मे आवय छलै किछु किछु काम लऽ कऽ पलम्बर उलम्बर उ सब रहल छलै आ वही सभ गुटबाजी कऽ के आ रेेकी करत कि कखनी खनी पर मने अ एकर घर मे मेन पर्सन जेना कहै छै पुरुषसभ नहि रहै छथिन ओ घड़ी एकरा घरमे धाबा बोल बो अ
मतलब मर्दाना सब जब घर में नहि रहत तब वरायत
तब हँ तऽ एकटा तऽ जे बेल बजेलक ओ तऽ बिना नकाब के छलै तऽ जान परिचय देख कऽ आओर बेटी दरवाजा खोल देलकै ओ ओकर अच्छा ओ घुसलक बस बन्दूकके नोक पे सभके घुसा देलक लूट पाट मार धाड़ मतलब मार काट करके निकल गेल
य भऽ जाइ तऽ आ एहि चक्कर मे तऽ हमरा तऽ बड़ा फेन ओ दिक्कत हो जेतै कियाकि हम तऽ अपन दूध वला छै जेना आयल तऽ हम कोनो काम करैत रहै छियै तऽ हम कहै छै अन्दर आके पतीला रखल हय आकेटोपिया मे
ना ना काम छोड़ के काम छोड़ के बौआ आ जा के अपने जा करके अ दूध उध लियल करो अओ भी गेट क बाहर गेट के भीतर र घुसे के केतनो चीन परिचय हो केतनो अपनापन हीत हो लेकिन ओकरा आरके घर के गेट के भीतर घुसे के परमिशन ना दो आ सुनू ने बौआ हमे करै छियै अहाँके देख ने हमरा आरके एकटा कॉल अबै छै ठीक छै
अच्छा ठीक छै ठीक छै करू करू ठीक छै